ह
ह हँ की कर की करै छी सखी
बस कुछो नहि बूझे छियै अहाँ कहू की हाल चाल छै की करै छियै अहाँके
तनिका तऽ साँझ भेलै तऽ साग सब्जी लेबे गेल रहलियै साग सब्जी लेके अखन ह अलियै तऽ आब सोचै छियै जे रा मे किछु बना देबै बाल बुतरू लए गर्मी बड पड़ैत छै
हँ अभी तो बाजार मे बैगन खूब नीक चढ़ल छै एकदम खसगर नीक बैगन छै हँ आ आरमे टमाटर उमाटर दे के जे खट्टा खट्टा सब्जी बनै छै ने बड्ड नीक लगैत छै खायमे
की कहली मु पानी आ गेल अहाँके कहतेे हम
टमाटर उमाटर बढ़िआं से दै के आ खाली पचफोरन डालके सब्जी बनाउ ने ह बड नीक लगै छै कुटल काटल मसाला दके
नहि तऽ अहाँ कहलियै तऽ आब रात के उहे मीनू होइए जेतै उहे खानामे बनबे करतै एते ने नीक सब्जीक के अहाँ तारीफ केलियै जे मुँह मे पानि आब
हमरा आर दुनू सखी के बस ई काम छै कि गप करू रेसपि डिस्कस करू आ रात
हँ ट्राय करै ल छी नहि तऽ नीक भांटी बैगन जे मिलै छै अपना सब घर ओकर चोखा भी त ब नीक लगै
हँ इहे के नम्बर लगै छै पकावल चोखा आग मे
ह आ ओहोमे तनिका माटर उमाटर पकारके डाल दी व्हा तऽ ओहो खटमीट हँ ओहो बड़ा नीक लगै छै ओहो चोखा ने
हँ तऽ अहाँ कैसे हमरा सबके तऽ खाली बैगन मे लह सुन प्याज पका के के लहसुन आर सूखा मिर्चा पका के बैंगन के पका के आ ओ ओकरे के थास जाय लऽ जाइ छै आओर ओर बाद फेर ओकरारमे तनि प्याज आ धनिया पत्ता काट के आ सरसो तेल सरसो तेल आ नून डालके मिला देवल जाइ छै हँ टमाटर तऽ नहि डालै छियै
नहिे हमर माय जे बनाबे छै ओ जेना अहाँ कहलियै ने कि चीड़ा लगाके के लहसुन हरियर मिरचाई ओकरा पेट मे भर दय छै उ पा पकावला बैग ओ तऽ ओ नहिते करै छै लेकिन उ जे है न माय ओहि मे दूगो पका दै छै टमाटरो छिलका उतार के तनिका तनिका बैगन मे तऽ तनिका खटाई मिल जाइ छै तऽ बड़ा नीक लगैत छै ने
अ तऽ हमरा आर के तऽ अचार के खटाई मिलब छ चाहे न निम्बू
हँ आ माइ हम आ मााय हमर ओहि मे टमाटरे मिला देय छैक
हँ तऽ ओ हँ हँ तऽ बडड़ नीक लगै छै ब कि जे अहाँ कहलियै उ तऽ ओनाहिते बड़का बड़का भाटी बैगन करिया करिया अबै छै आ उह करिया करिया बैगन मे जेना चीरा लगा के आ उएहे लहसुन हरियर मिर्चाइ ईसभ पेटेमे घुसा दैत छै आ ओ साथेके हँ आ साथेके साथे पकंगे ओ तऽ साथ के साथ पकके निकलैत छै हँ लेकिन जनै छियै कछो कहियौ लि्टी चोखा चोखा मे के जे चोखा बनै छै ओ कते नीक लगै छै ह
स्वाद लगै छै ओ आ
आ की अहाँ हमर सबके अखनी खानाक के व्यञ्जनक के जे बात चलबैत छी त आब तऽ लिटियो चोखाला मु उ मे पानी अबै छै छै तर करियो ल मुँह मे पानिब छै
ई त बडक न्फ्यूजन वालला बात हो जाइ छै कि की बनावल जाय आ लिट्टी बनाबै लिट्टी बनाब हँ की आलू बैगन के तरकारी बनाब अहाँ ह तरकारी य बनाव बना लेवल जाइ आजके
हँ नहि अब अ नि होइठा छैबैठ शराबे तनिका र भेल छै तऽ रात में केनातैय बैठ ठा बठा लाबे त छोड़ देय छियै
हँ हँ जी ठीक ह प्लान अगला बार करल जाइत अभी के आलू बैगन के
ह घर बहुत एतेक गर्मी छै मन नहि करै मेरू के के बुझाइ छै जे केना जल्दी जल्दी बना के रसोई से बाहर भाग आउ
हँ इमरो इमरो बड गर्मी छै दीदी ती एकदम मने लगे छै ने क रसोई मे जैतय के साथ एकदम पूरा तर तर पसीना चुए छै रोटी तो एको कट्टी बनावे के मन न करे छै खूब स
मन नहि कर हँ नहि मन करै छै
चाइ चढ़ा ब घरमे आर न आ करके रूम में बैठ जाय
अहाँसँ कहैत छी अहाँ मनबै नहि हम जतेक गर्मी पड़ि रहल छै ओतेकमे हम खाना पीना बनाके जब निकलैत छियै तऽ अहाँ बुझियौ जे बाल बुतरूके सब के खिया पिया के एकटा हम नहाय घुस जाइ छियै एते देह मे गर्मी हो जाइ छै हँ राते मे ओते राते मे नहाय छी नहा के तऽ फेर तनि का हल्का फाटल चिटल कपड़ा तनिका नाइटी उइटी पेनहली तब चे तनिका देह मे गर्मी कम बुझाइ छै तऽ नीन्द पड़ै छै नहि तऽ कहाँ नींद पड़ैत छै गर्मी मे एखनि जतेक गर्मी पड़ि रहल अइ एकदमसँ आ नहायला से ने जेना रसोई मे काम उम कयलास से तऽ पसीना से देह आवाज कटै छै अखनी अयले अखनि अयले आवाज ह्म हम कहलिये जेना नहा धो के आदमी खाना उना बना ले छै तऽ देह न चिपचिपा जाय छै
हँ सब झट छट चट चट हो जाइ छै पप्पा
हँ तऽ ओकरा मानू कि तनिका उ नहा लेली खाना पीना बना के ते फ्रेश मन से आदमी बिछौना पर गेल
हँ हँ त सुक दो आवाज आवाज
हू हू नीक नींद आबैत छै नहि बढ़िया ह अहाँ की बनाबे के विचार करैय छी
हँ हमरा आर घरमे तऽ कनि हमे निकलब ने कनि ओ सत्तू भर के लिट्टी बनैय छै आर सुबहर पाँचे बजे ट्रेन छै हेर ओका फेर किछु ने बनि सकै छै ने त
हँ हँ
आ
ओते परात मे उठ के के बनेतय
हँ तऽही चलते हँ तो अभी आर बन जाइ छै कनि अथी लिटी त वह से भोरे मे चार गो लि
हम्म किए नय ठीक केलिये अहाँ आ लिट्टी उट्टटी सुखा चीज सुखा चीज रहैय छै ने तऽ आदमी ट्रेनों हाथो में धऽ के तनिका खा के पानी पी लेलक ह एना मने देखियौ जे रहै छै बर्तन उर्तन तऽ कागज उगज के प्लेट आदमी धइए लै छै सफर उफरमे हँ आ नहि भेल तऽ एना लिट्टी तऽ हाथ मिलेके अहाँ
हँ सुूखा रहै छै तऽ कोनो दिक्कत नहि होइ छै
ह खा लेली तनिका लिट्टी उट्टी तऽ उऊहे बनैत छै अखनी हाँ घर
हँ तऽ तनि आज हँ हँ तऽ तनिका सबकू घरके लिट्टीए बनै छै
ह नहि ठीक करै छीय आ कहलियै जे ई जे अहाँ जे अचार दिया कहलियेच चार द कहलियै जे मिटका आचार अहाँ बनाबे छियै तनिका मिटका आचार के अगर समय होते अहाँ के तऽ बतेैतिये हम मिटका
हँ आम के मिठाइ सर तऽ बहुत बहुत इजी प्रोसेस छै ओकरा बनाबेके आमके तनी छील क आओर ओ आर बाद फेर ओकरा के कनि छील के बढ़ियां से धो धा के आ काट लिअ चार चार भाड़ामे मोटा मोटा तब आओर बात तनी ओकरा आरमे आ पांचफोरन लयके कढ़ाई में तन्नी का रिफाइन दे देब और ओकरा आरमे कनि पाचफोरन जला दे आ सुखल मिर्चा
हू हू हू आ धऽ क तब ओकरा जेना छौँक देली छौँकके आ तनिका भूजली हँ
के भुज देब
हँ हँ हँ
रर मे गुड़ हँ गुड़ हँ गुड़ धर दे जेकरा से तनि अथी हो जाइ ह
हँ हँ मने जेना गुड़ धयलासँ जनका पानि उनी छोड़ देलक लटपट हो गेलक हं बो हं हं हो जाय छै फेर अहां बुयाम उयाममे धऽ देली भरके अपन की
फेर सीशाके बुयामे धर देब ने अहाँ ओह एक सप्ताह पन्द्रह दिन ल मतलब छओ महीना पाँच महीना छओ महीना तऽ किछो न होय होइ छै ओकरामे किछो नहि होइ छै हँ आओ त्तुर पीटीमे चाहे दलपुर री लि
हँ नीक लगै छै खायमे नहि यहाँ ई तऽ नीक कहलियै ओ आम आयल हेय ने अब कुछ दिन बाद में त फेर सब पकल आम मिल तै कच्चा आम कहाँ मिलतै तऽ हम सोचलियै जे अहाँ से बात कर लै छियै तऽ बात करके तनिका जानकारी हो जतैय तऽ नहि होते तऽ ओहि रेसिपी मे हँ बना के जा दे नहि बनेबै एक डेढ़ किलो आम
हँ हँ तऽ ओतनामे तऽ बहुत हो जाइ छै
हँ धियापुता हँ रखा जयतै हँ खाय लक रखा गेल उएह सोचलियै हे आ तनिका सोचलियै ह गरमी बहुत पड़ैछै न त' जेना बच्चासभ बाहर उहरसं अयलक त' तनिका निमकी उमकी छान ऊन के धऽ देली तब आके अपन पानि उनि पी लेलक हँ नीक हो जाइ छै तऽ उहे सोचलियै तनिका निमकी बना देबे अभी खाली बैठल छीयै
हँ ओ तऽ हँ तबे बना लेब अहाँ तनी नीक रहहि बनाएब
हँ अब जैसे अहाँ से अभी बात ऽ भेलै नहि त सब्जी जे कहलियै ओहो तऽ बहुत
हँ हँ ओकरा आरमे तऽ किछ किछु ने खाली कूकरमे तेल दाय के पचफोरन डाल देब अहाँ आ आर बाद तनी दूगो सुखा मिर्चा डाल दे आ एगो प्याज काटके छोटे गो के ननके गो के आर आलू आओर बैंगने एक साथ डाल देब आ भोज ओकर बाद दू चार गो टमाटर डाल दे आ तनी तनी तऽ सायदम बोलकी जीरा डाल दे बस
हँ ठीक छै तऽ हम जाइ छियै बनाबै हम बनाबै जाइत छियै ठीक छै ठीक छै
चलू तऽ ठीक छै बनाउ